हेलो
जी कहियौ
की हाल यऽ
ठीक छै अपन कहियौ
अपनो ठीक यऽ की करैत रहियै
नय एखन एलियै हन तऽ खाना ताना बनबै छलियै
अच्छा खाना नै बनलै
नय एखन बनेबे करबै आब हेतै
अच्छा अच्छा दू बजेवला यऽ दू से जादा होय हायत
हँ हू
आरो सब ठीक यऽ ने
हँ हँ सब ठीक छै
कतय छियै
पटना मे
अच्छा पटना रहै छियै
जी
अच्छा मतलब पढ़ाइ वढ़ाइ के
हँ पढ़ाइए करय छी
हँ अच्छा अच्छा
अहाँ कतऽ रहै छियै
हम तऽ पूर्णिया रहै छी
ओ टास्क पूरा भऽ गेल
नहि अभी नहि भेल यए आइसँ तऽ हम चालूए केलहुंयै
ओ
अहाँके भऽ गेल
नहि हमरो पन्द्रहे सोलह गो भेल छै एखन तक
अच्छा अच्छा हमर तऽ दूटा की एकटा भेल हैत
ओ
कते टाइम लागतै पूरा होयमे
ओ अहाँपर डिपेंड करै छै अहाँ जते दिन एक दिन में कए दियौ की दू दिन मे कऽ दियौ तीसटा कॉल पुराबे के रहै छै से अहाँ जते दिन कए देबै एगो कॉल एगारह मिनट
लागैये हमरा दुए टा पुरलैए
ओ
अहाँ सबके भए जायत जल्दी कियाकि हमर सभके
नहि हमरो सभके नहि भए पाबै छै एक दिनमे दू तीन गो करै छीयै बहुत भए जाए छै चूँकि छह बजे निकलै छियै रूम परसँ तऽ एके बेर डेढ़ दू बजे तक आबै छियै फेर खाना ताना खाइत खाइत फेर शाम तीन बाइज जाइ छै
हँ हँ से बात हँ
ए-ए अढ़ाय घंटा हुं फेर अपन पढ़ाय मे लाग जाय छै।
वही तऽ हुं।
हां।
स्टूडेंट लाइफ मे कनी दिक्कतो रहै छै।
बिल्कुल बहुत दिक्कत रहै छै टाइम के।
हां, हां।
आब एखन खा हुं आब उम्हर एखन खाना चढ़ल छै, तहन तक एक घंटा फोन भाए जेतै, बस भाए गेलै।
हां फेर ओय के बाद पढ़ाई लिख की काए रहल छीयै मतलब पढ़ाई मे।
आ नीट के तैयारी कऽ रहल छियै।
अच्छा नीट के तैयारी क रहल छियै।
हां।
हुं। आब घर पर के सब यऽ अहाँके।
अ पटना मे हम सब डेरा ला के रहै छी बैचलर मे अकेले।
अच्छा-अच्छा।
घर हमर भेल दरभंगा जिला मे।
अच्छा दरभंगा जिला भेल।
जी। अहाँ प्रोपर पूर्णिये के छी। आ अहाँ प्रॉपर पूर्णिये के छियै कि कतौ इम्हर घर या।
नै घर हमर छै सहरसा जिला।
अच्छा सहरसा जिला। अ बनगाँव, महिषी तऽ उम्हरे पड़े छै नै।
हां-हां बनगाँव, मैहषी हमर घर से एक डेढ़ घंटा के दूरी।
औ प्रसिद्ध मन्दिर छै।
हां तारा स्थान। मैहिषी के और बनगाँव के बबाजी कुटी।
हां-हां-हां।
हुं। दरभंगा मे जे उ राजा महल यऽ।
हां छै।
गेल छियै हम सब।
उम्म कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय छै, फेरो भवन छै।
हां बहुत चीज छै, दरभंगा मे तऽ दरभंगा के तऽ चर्चा नै छै। हमरो दरभंगा बड नीक लागैया।
एखन ते कहीं और विकास भेलै हन अहाँ के हुं।
हमरो घर दरभंगे रहतिये तऽ अच्छा रहतिये।
द दरभंगा, मधुबनी अहाँ के मिथला के कोर सेंटर पैड़ जाय छै।
हां-हां सबसे नामी गाँव छै।
हां। अब सहरसा सब देखबै तऽ एक तरह से उ सब बाउंड्री भाए जाय छै, सीमा भाए जाय छै।
हां ई छै नै दरभंगा, मधुबनी ई सब भेल एकदम फेमस गाँव भेलै, प्रसिद्ध छै ई सब गांव हां।
हां-हां।
हमर सबके गाँंव के नाम जानैत- जानैत केओ जानते।
एतऽ छैत।
नाम बताब गाँंवके तऽ शायद चिन्हबो नै करबै।
ओफ नै ओना तऽ हम गेल नै छी, तऽ ओना ककरो बारे में पता नहियऽ।
हँ।
हमूँ सब प्रॉपर दरभंगा के नै छियै, दरभंगा अंतर्गत आबे छै बहुत गाँव ओमहर बिरौल। कुशेश्वर स्थान बिरोल बुझते हेबै ने।
हँ- हँ।
बट ओम्हरे हमर घर पड़ै छै।
अच्छा। आरो सब ठीक यऽ ने।
हँ- हँ सब ठीक छै।
हूं। तब अकेला तऽ मम्मी सबके बिना मोन नहि लागैत हैं, लागैया?
मोन तऽ नहिए लागै छै, एखन दू ढाई महीना पहिले हमसब पटना शिफ्टे भेलयै हेँ।
अच्छा -अच्छा।
तैयो लगाबऽ पड़े छै मोन।
हँ ई बात तऽ छै, किछो करनाइ छै जिन्दगी में, एना बैठ केना समय बिता सकै छै।
बिल्कुल, ओना ही बेरोजगारी अपन चरम सीमा पर छै।
हँ से तऽ छै।
नै आइके जमाना मे आदमी अपना पैर पर ठाढ़ नै रहतै तऽ, जी बिल्कुल। आइ काल्हि के अथी मे युग मे, अगर आदमी अपना पैर पर सक्षम नहि छै, तऽ बहुत मुश्किल भए पाबै छै रहनाइ।
हँ जीनैयऽ मुश्किल यऽ तब तऽ, चाहे ओ लड़का रहै कि लड़की रहै।
बिल्कुल सब सने सामान अथी होइ।
के हँ- हँ -हँ सब के लि सबकुछ समान होना चाहिये।
हू -हूं।
तब आरो सब कहियौ।
और सब त ठीके छै, हँ- हॅं कहियो ने आवाज आयब
हँ- हँ। तब अहाँके की नीक लागैयऽ करै में।
करे मतलब
मतलब पढ़ाइ- लिखाइ, खान -पीन, घुमा- फिरी यही सब। ज्यादा अच्छा कि लागैया।
घुमनाइ -फिरनाइ तऽ बहुत कमे होइ छै। लेकिन समय पर सभकिछु भए जाइत छै, हां।
बेसी नीक लागे हैत घुमैये सब में।
से तऽ आब नाइन्टी परसेट- नब्बे प्रतिशत अहाँ पुछबै तऽ कहबै घुमैए नीक लागै छै, लेकिन सभ टा समाये पर ठीक, नै- नै पढ़ैमे किए नै मो- समयपर सभकिछ हयबाक चाही।
हँ- हँ।
खेनाइ- पिनाइ अपना जगह छै, लेकिन पढ़ाइ अपना जगह छै। ओहिके साथ कोनो कम्परमाइज नहि। बिल बिलकुल ओहिके साथ कोनो कम्प्रोमाइज़ नै।
बढ़ियां ये, मोन लगा के पढ़ू, आगा बढ़ू।
बिलकुल बिलकुल। एलियै छओ घंटा रूमपर पढ़बे केलियै, फेर मन भेलै तऽ एक घण्टा घुमय लए निकलि गेलियै।
हँ हँ।
पहिल प्राथमिकता पढ़ाइके तकर बाद घुमनाइ फिरनाइ।
हं एक बेर अहाँ किछ कर किछ बनि जइयौ ओकर बाद तऽ समैये समय छै, हँ वही तऽ। एक बेर मेहनत टा कय लियौ।
बिल्कुल बिलकुल।
हँ।
लेकिन जते कहै मे आसान होइ छै ओते करै मे ओते आओर जादा मुश्किल
हँ ई बात तऽ छै मुश्किल तऽ हम समैझ सकै छी, हँ बहुत मुश्किल श्किल छै लेकिन की कै सकै छी, मेहनत करबै तब तऽ फल मिलत। एना जे हम बैठके अगर चाही, देखियौ जेना अहाँ अखैन खाना नहि बनेबै आओर अहाँ चाहबै कि अहाँ सामने खाना आबि जेयतै, एहन हेतै।
बिलकुल नहि हेतै।
त वही तऽ, हम जब तक ओकरा फेर मेहनत नहि करबै, ओकरा केना मिलतै। त कोनो भी चीज पाबय ले कनी मेहनत तऽ चाही ने।
करै मे जे बिलकुल
हँ।
एखन सुख काटि लेबै तऽ आगा दुख हेतै एखन दुःख काटबे त
एखन कनि दुःख कए लिअ जे आगा सुख मिलत।
बिलकुल।
ओना अभी तऽ बचपना छै तऽ चाहबे करतै कि कनिटा हम मस्ती करी। करी ओ करी, हँ लेकिन कमी ई चीज अगर अभी हम ई चीज पर कंट्रोल कए लियै, मेहनत कऽ लियै त आगाँ ई चीज हमरा लाभदायक हेतै।
हँ बहुत बहुत जादा हेतै बहुत
हँ हँ तकर चर्चा नहि छै, एहिसँ की हयत कि मम्मी पापा भी खुश गाँव समाज भी खुश।
हँ हँ सबसं बड़का बात तऽ एक बेेर अहाँके सफलता प्राप्त भए जाइ छै तऽ अहाँ तकर बाद अपन जिन्दगी मे किछु क सकै छी जे मन होइये अहाँ करियौ लेकिन सबसे पहिले छै जे कहां अपन पैर पर ठाढ़ भए जाउ।
हँ सही बात। तब फेर अभी दरभंगा त नहि एबै।
दरभंगा अब रक्षाबन्धन सब टाइममे एबै।
अच्छा, अहांके कोन फेस्टिवल पसन्द पड़ैए ज्यादा।
हमरा तऽ सबसे नीक दुर्गापूजा लागैये।
हमरो वही नीक लागैए, ओकर बाद छैठ।
हँ छैठ।
हुं।
दुर्गा पूजा हमर सभके गाँवमे अपन मन्दिर छै तऽ बढ़िआँ मेलो होइ छै।
अच्छा अच्छा, तब तऽ जाय हेबै दुर्गा पूजा सबमे जेबै।
जी दुर्गा पूजामे जाइ छियै दुर्गा पूजामे हालांकि एहिबेर तऽ नहि जाय हेतै तैयो एक दू दिनके लेल जेबे करबै। तऽ ओना हमसभ दुर्गा पूजामे रहै छियै। दसो दिन हमरा सब के पूरा रहै छै ओनाइये र आावरत
अच्छा
जी।
क
जी।
अहां मधुबनी जिला ना दिनसला बर कर
की भेलै।
हम सब नओ दिन निर्जला व्रत करै छियै से कहलहुँ।
बिलकुल। नओ दिन, दसमी दिन हम सब खाना खैलौं हँ, जयन्ती सब कटै छै ने दसमी दिन। तऽ ओहि दिन फेर खाना
हँ जयन्ती लेबरबा दिन, ओकर बाद कुमारी भी खिलेल जाइ छै।
हँ हँ, कुमारी तऽ ओना सप्तमी अष्टमी सभसँ खे खुआएल जाइ छै।
ओना तऽ बहुत जगह तऽ नओ दिन खिलाबै छै, हमरा घरमे नओ दिन खाय छै।
हँ हमरो सबके ओतऽ, सप्तमी से लगातार खेनाइ शुरू भऽ जाइत छै।
हँ।
जी। बाकी अपन मन्दिर रहै छै, पत्थर के मूर्ति छथिन संगमरमरके दसटा मूर्ति
हँ हँ हमरो सबके कनिटा गाँवसँ हटि कऽ एकटा बाजार छै ससों ओतऽ मेल वगैरह
हँ जी। आ छइठो मे लागैए मेला सब
कि कहलियै
छइठोमे मेला सभ लागैए?
हँ छठिमे प्रोग्राम भी होइ छै। हमर नानी गाँंव मे भी छठि के बहुत अच्छा मेला लगै छै।
हं, छठिके तऽ बिहारमे बहुत प्रचलन छै।
हँ छठ पूजा तऽ बहुत प्रसिद्ध छै।
दुर्गा पूजा सभ तऽ मेन बंगालके भए जाइ छै फेस्टिवल।
हाँ लेकिन अपनो सब के दिस बहुत अच्छा से मनाएल जाइ छै।
हँ बिल्कुल बहुत नीक जेका मनायल जाइ छै।
कोनो भी चीजके दिलसँ करै छियै अपना सभ तऽ।
हँ बिलकुल।